हँ कहियौ की हाल छै
ठीक छै अखैन तऽ भए गेलै कनेक्ट कखनो कखनो कऽ तऽ कनेक्टे नय होइ छै
हुँ नय एखन एहि बीच मऽ लगातार कनेक्ट भए जा रहल य
हमरा पर पाँचे गो टास्क देखेलकै मतलब जे नै कहलै एगो फॉल्से चैल गेलै आ चाइर गो भेल रहे तकर बाद फेरो टाक्स एवेलेबले नहि देखबै छलै फेरो आइ देखबऽ लागलै पाच गो टाक्स
टोटल अहाँ कते टास्क केलियै हँ
टॉक हमर ऑलमोस्ट एक सौ बीस मिनटस भऽ गेल छलै नऽ चाइर आदमी सँ
ओ नय टासक म टोटल जेना रहै छै ने बीस पच्चीस तीस ओ अहाँके कए गो भेल हन एखन तक
उत हमरा चारगो पाँच गो भेल हेतैय अयसे बेसिनैय मतलब हमराास करबे करलक हँ देखि थोड़ा अ एत्ते मिनट मतलब एक सए अस्सी एते मिनट बात करैके छै बुझलि तोरा एलौ या तू करलिहे मैटर नहि करै छै
हँ
त त हमरा हम तनहि करलियै हमरा तीन गोटा करलकै मतलब फिर उठा उठा क बात केली कियाकि हमरा ओहि समयमे कॉल के ऑप्शने नहि रहै तकर बाद एक दिना कोर्डिनेटर एगो केओ हमरा कॉल करलकै त हम बतेलियै अहाँकेँ कहलकै अहाँके किछु कॉल बबाक य हम कहलियै हमरा पास ऑप्शने नहि छै त फेरो ठीक भ गेलै आब लगलै तहन हम करलियै कॉल ताहि दुआरे हम एम्हर से पाँच छोटा
बस एम्हर जे अहाँखन तक पाँचे छओ गो केलियै तैहिमे दूगो त हमरे केलियै हे
दूगो तोराासँ करलियै हँ और एगो एगो दूगो अनुपम से केलियए
हु एमहर त हमर एमहर त टास्क जते पूरा केने जाइ छै आगू आऔर दे दैत रहे छै
हँ त तीसटा हँ तोहर मिनट जब पुर जेतौ ने एक सो अस्सी मिनट तखन तोरा भुटा केबल नहि रहत तूही जोड़िय जे हम कते आदमी से बात करलियै कते देर मतलब जखने एक आदमी से चारि गोटा से चालीस बियालस मिनट ऑलमोस्ट भइए जाइ छै ने
हु एक सए अस्सी मिनट त हमर भगेलै लगभग दूगो तीन गो कल एहिमे फॉल्स छै बीस बेर केलियै ह नहि एक सए अस्सी मिनट टोटल एखन नहि भेल एते दूगो ओहिमे फॉल्स कॉल छै। अठारह दहके एक सो अस्सी।
एक सो अस्सी मिनट से जादा करैयोक के नहि छै। ओतबी देर के छै एक आदमी के तीन घंटा के टॉकिंग देने छै हु अई के बेसि बेसि आहा कयो नै सकय छीयै तेँ ने कहलकै पाँच छो आदमीसँ जेना एगो दूगो एम्र फॉल्से चलि जाइ छै या किछो तो आए स नै मतलब ल्ष
हू नॉर्मल कोनो पिजी वाला एग्जाम चलै छै।
अत पीजी बला हँ हमरो
नालन्दा ओपेन यूनिवर्सिटीसँ करै छियै
ओ त सेंटर देल क त
हु एहन कॉलेज से हु पिछला साल त नालन्दा देने छले। सेंटर एहिबर एते देलकै फाइनल त पिछला बेर हँ नजदीक छल नहि त पूरा दिन बर्बाद होइ छलै सुबह से लए क रैयत तक
हँ उहेन आओर बकी तू की करै छ मतलब पीजी के अलावा?
पीजी के अलावा क डिग्री मे बी एड सब क के बैठल छीयै टीचर वाला वैकेंन्सी के इंतजार दू हजार चौबीसेस करे छै आइ काइल आइ काइल टी आरी फोर के चर्चा सुनैत हेबे अह सब अगर कतौ कतौ जे लेकिन एखन तक एबे नहि केले हेन खाली घोषणा भेल छै एलै हन नहि टीचर व भैकेन्सी हु
वैकेंसी के मतलब अथिए क दै छै।
टाइम नहि ए। डी ओ वाल जेग्जाम देने छलियै ओ ठीक ठाक एग्जाम गेल छलै तऽ ओ एग्जामे कैंसिल भए गेलै
हँ लहो तऽ छै।
ह रेलवे सबके एग्जाम देने छियै एखन ओकर रिजल्ट आबै लए बचल छै।
एखन के कोन रिजल्ट निकललै हँ रेलवे वाला रहे जे सबके बे हन रेलवे कर रहि हमर दोस्त रूमा छै परियए के छले तू नहि छ। औतोहर मा हेतौ ओकरो भए क निकलै हन ओ राज्य मे रहै छै तऽ ओकरो रेलवे मे भेलै ह ड्राइवर मे
रेलवे लोको पायलट वला एखन तऽ ओना फ्री निकललै एहिसँ पछ। हँ एहिस पिछला वैकेंसी वला सबके फाइनल ज्वाइनिंग भए गेलै।
हँ फाइनल ज्वइनिंग ओकर भऽ गेलै मेडिकल सब जे होइ छौ। सब सारा कम्प्लीट भऽ गेल।
रेलवे के हरेक साल वैकेंसी आब छै कम कम आबे छै पहिलेबै छलै गुच्ा मे एक लाख डेढ़ लाख। केना आब आबे छै पाँच हजार छओ हजार एना क के ऑल ओवर इंडिया के
एगो बात बताबै छ। ऋ भले हमरा बगल मे एगो छथिन मतलब जीजाजी के कहै छै। लड़कीए रहै छै तहिे रहै छले। दूगो सीट पर बहुत एग्जाम देलकै बहुत सारा दे नहि होइ लेकिन भेलै जे सिर्फ दू पर दूए गोसे एवलेबल छलै ओहि पर भेलै रेलवे मे।
ह एखन ई भेला पटना से एनटी पी सी के देने छी ओहिमे दूगो सीट जेना आब सीट एते कम छै ज जून से सत्ररह गो जोन मे भय जाय छै। सीट ओहिमे अपन कैटेगरी पर दूगो तीन गो सीट बचे छै।
देखि मैटर नहि करैत छै देखी तोहरा लेल केहु िटका पीछौ ने
हँ हँ ओ तऽ
त त एके गो सीट क्वालीफा करबै ने तऽ तोराे मे कते छौ दाम ओहि पर मे बात छै बात ई नहि छै जे कते वैकेंसी ह तू कब तोहराा मे कते एबिलिटी छौ ई मैटर करे छै
हँ ई बात तऽ छैहे एग्जाम सेट जायइत रहल एग्जाम बढ़िआँ नहि जाइ छै कोनो मतलब एग्जाम बढ़िआँ चलि जाइ छै तऽ एगो दगो क्वेस््चन अगर एजप्शन वाला सुतरि जाइ छै तऽ भए गेले एग्जाम बन या। ऋभए गेलो वएह मेरिट मे
तहना जे हमर एग्जाम त जे एग्जाम दऽ कऽ आबै छै तऽ ओकरा फील होइए जाइ छै
हँ आन्सर स ई रेलवे सब वला मे तऽ आंसर की दैे दै छै पते चलि जाइ छै ई बिहार सब वला एग्जाप नहि दै छै ने
ह हू
देखियौ केबी एस केन्द्रीय विद्यालय वाला मेंस देने छियै ओकर इंतजार छै पता नहि ओ ठीक ठाक गेलै हन लेकिन फाइनल सेलेक्शन बहुत दिन एग्जाम के दू तीन महीना भए गेले हन लेकिन रिजल्टे ने जी रहल छै हँ के नै पता
अच्छा सन तऽ रहै छी तू परोपर एखन एतैेए
हँ एतै प कंकड़बाग
अच्छा ओकर अकेले रहै छियै
नै हम बंटी विक्रम भाइजी साठ तीनो आदमी फ्लैट लेने छियै रहै छै
मने बिक्रम तोरे साथे रहै छौ
हँ हँ हमसब साथे रहै छिय फ्लैटे लेने छियै दूगो रूम किचेन बाथरूम के
हुॅं हुॅं हुॅं ठीक रहै छै तीन आदमी मे
हुॅं उएह लागल छै कनि कनि लस चुकै छै सोचै छै एगो भैकेेशन के इन्जार के लै छीयै एहिमे कहीं भय जाय ओहि मे कहीं भए जेए
अरे जाबत एज छै तब तक तऽ कैए सकै छै आदमी फेर तऽ नै छै तऽ फेर ठीक छै लाइग जेतै कतौ अलग बात छै लेकिन जब तक इ छै तब तक तऽ रहिते छै आशा भऽ जेते भऽ जेते फकस
ई बात ह बरा टेन्शन
मेहनत करबीही ने तऽ एखनो भ हेबे करतौ
हँ हँ देखयो कनि मनि किसमत साथ दए देतै तऽएह मेहनत तऽ केए रहल छीयै आब पता नै
कतहु तऽ कतहु ने कतहु तऽ कमै छीही इएह बात छै ने कतौ ने कतौ तऽ कमे छै हुॅं हुॅं उहे ने जकरा भऽ रहलै हन देखी एगो बात बताबै छियो कोनो भी एग्जाम हो छै न तऽ ई हमे रा छथिन जे फिफ्टी परसेंट त तक सब कऽ लै छै फी फिटी सिक्टी सेवेन्टी परसेन्ट जे मतलब क्वेस्चन रहै छै ओ नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट सब ओते तैयारी कऽ के जाइ छै जे जे परीक्षामे दै छै तऽ केओ नै न केओदेखय लए जाइत हे तै केहन परीक्षा छै बाँकी त तऽ इएह सभकेज हैत ओतेकमे भऽ जाइ छै बस ओ टवेंटी थर्टी परसेंट जे रहै छै न उएह मे लोक अटकै छै तऽ ओ जकर ओ किताब के तैयारी रहै छै तऽ ओ नहि मतलब माइर देलक नै तऽ फेर
सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट तऽ एवरेज मे सब करै छै जे‌ अईगला पाँच परसेंट स सही करे छै ओकरे हमर सबके सब रहल दु तीन गो क्वेेश्चन के एगो दूगो इएहे क्वेस्न से रिजल्ट सब छुटे छै ओ जहिया सही भए गेलै जे आबै तऽ क्वेस्चन गलती नै करबै ओहि दिन भए जेतै
हुॅं हुॅं मट देखी ई हर एग्जाम के बाद अपना मे फील करैत सेबी ने जे हम कनि ने कनि नियर होइ छिय होइत जै क ने कनि नियर हो जाइ छै इहो तऽ दिाग मे होइत हे किछ ने किछ तऽ फेर मतलब ओहमे जे भेलै एहिमे नै हेतै ओहिमे एहि तरीकासँ कनि आओर मे मेहनत बढ़ाबैत जाही भइ जेतै
उएह के रहल छी आब देखियौ कहिया की होइ छै भगवाने के हाथ मे छै अपना तरफ से आब ज ई छै जे हमरा सब केँ कॉन्फिडेंस लेवल न कम गेले हन पहिले कंपिरियन जन मऽ
धीरे धीरे आब कत गेल लो लो तऽ ठीक नहि लागल हैर नहिय
हँ होइ छै ने बार बार एग्जाम मतलब एगो फेलियर वला फीलिंग हुए लागै छै लेकिन नहि सोची ओइ हिसाब सँ नै सोच अपन अपन हड्रेड पर्सेंट देही
हँ हँ ओ तऽ छैहे अपन हंड्रेड परसेंट
आ तोरा सब केँ एखन कोन तोरा एखन कोन ऐतै उमर भऽ गेलौं हतास हो बला बात छैऽ तोरा पास अखैन अच्छा खासा टाइम छैऽ पर ऐतै सोचै केँ जरूरत नहि छै अखन
हेतै जे होइ केँ हेतै मेहनत करै छीयै अपना एक साल और भेलै भेलै नै तहन फेर कोनो और चीज दखल जेतै
आब दस मिनट तऽ भ गेलों ऑलमोस्ट एक मिनट और बात कऽ ले ह एगारह मिनट पूरैलए छै तकर बाद फेरो एखन तू फ्री छी कि काम करै छी ही
काइल एगो फेर एग्जाम छै दरोगा वला ओहिमे जबै
नै नै तऽ तू पढ़ाइ कर और फेरो मतलब काइल सुबह हेतै टाइम तऽ नहि त फेर ओ हम त कऽ ले छी
या आइ राइत नओ बजे केँ आसपासमे रहबै तऽ हम एक बेर करब मैसेज तऽ कऽ सकैत छी ओहि टाइम
हँ हँ हँ राति मे तऽ मतलब जखन तू कम्फर्ट फील कर ई नहि जे
नहि नहि ओ छोड़ कऽ नहि तैँ ने हम ओहि टाइम पर
हँ मतलब
हम जहन फ्री रहब तऽ अहाँ केँ मैसेज कऽ देब अगर अहाँ ओहि टाइम पर अवेलेबल रहबै तऽ बात कऽ लेब की
हँ हँ कऽ लेबै तोरा कते कॉल बचल छौ
हमरा ते पांच गो मतलब बीस गो तक केँ लेलियए लेकिन
हू हू ठीक छै रातिमे तोरा जब तो फ्री हेबही ने तऽ मैसेज करिहऽ ठीक ने
ठीक छै